हेलो
की हाल चाल बहिन।
ठीके हाल चालै अहाँ अपन कहू। की करै छी।
अ बड़ दिन बाद अहाँ के फोन आयल हमरा आर के तो लागल क अहाँ हमरा आर के बिसरा गेल छियै।
नै केना बिसरतै, बहीनोके कोइ बिसरायवला चीज होइ छैय जे बिसरतै आदमी। ओतऽ से तऽ जाने होइ छै बाप बहिन सबमे तऽ कहे छै ने एगो रिलवा छोट के ने देखे छिये जे बहिन से बतियाल मतलब पारासिटामोल के काम करे छी।
हँ माथा के दरद, शरीर के दरद, बोखार सब बीमारी दूर हो जाइ छै ई तऽ अहाँ एकदम
ई त ई नीक ब नीक बात है। बहिन बहिन के मने प्रेमी रह छै ने जे कतनो दूर रहू कितनो दिन बाद बात करू प्रेममे तऽ कमी नै। नहि अबै
न होबे छै ई तऽ अहाँ सही कहै छियै दीदी।
आ धिया पुता सब की करै छैय अख
आँ धियापुता सभके आब पढ़ाइ लिखाइ सभ खतम भऽ गेल होमवर्क- होमवर्क कअ। के सब अपन मारा -पीट। लड़ाई झगड़ा यही सब कर रहल छै।
हं इसकुल- इसकुल खुलले की धिय पुता के।
हँ इसकुल उस्कुल तऽ खुल गेल छै आ तीसरा दिन छै छै खु स्सकुल के।
तऽ अतेक गर्मी मे खोल देलकै
हँ दीप बहिन कह बोलली एकदम कले कलक्टर बन के निकलतेै नै। कले कलेक्टर बन के निकलतै स्कुल से एही ले बताउ ने बालो बच्चा परेशान माइयो परेशान एकदम छओ बजे अहाँ नीदो न खुलै छै। बहीन की कहब ।
बड़ी बहुत नहि न मुश्किल वाला बात। कर देलकै जेनाइ। एते गर्मी पड़े छै तो डी एम उ एम केए। सोचे चाहिये ने कि तनिका गर्मी कम हो जेते आइ बारिश -उरिश आइ जेतिये मान जुलाइयो खोलतििये न त। काफियत।
तऽ दस दू चार। दिन पाँच दिन बादे खोलतीे है । तनिका सबके चलते हमरा आर के एकदम माथा के दर्द भऽ गेल छै। अभी घर ।
हँ अभी की करे छी कछ बोल रहल है बु।
न -नहि न -नहि ओ कर। छियै हमी । क अबके जे घरमी पड़ै छै से। तब घर में आदमी के परेशानी हो जाय छै आ स्कूल में ने पंखा चले छै ने कोनो चले छै बच्चा सब एदम गर्मी में तिलमिला जाय छै।
तिलमिल आ जाइ छै नहि नहि। तऽ सुनै छीै बहिन हम कहै छीयै जे तनिका बनााकऽ रख दियौ अमझोर उमझोर।
हँ हमे तऽ बिसरा गेले छलियै अहां। ठीके य मोन। पोरा देलू दीदी हमे बना के रख देब कचका आम के ने ।
तनिका उ जेकरा कहे छै पका के उसीन के नहि मनावे छै। चीनी उनी धरके पुदीना उदिना। सेकारके तन। आधार दिया बच्चा। बच्चा सब के जेना अथे ने। लू हू न लगते यहाँ पिया देबे। तनखा -तनखा करके ।
हँ आर सलून । पेटो ठण्डा रखतै ने ओ।
हूं हूं। ह जेना नहि आब मने स्कूल जे खुले न खुले ओ तऽ अपना हाथ मे नहि है ने। लेकिन ई बाल बच्चा से। के जे ई सब पियाा देबल पेट ठंडा रखल ई सब तऽ अपना हाथ में हय जे। तनिका बाल बुतरु बीमार उमार नहि पड़तै नीके रहतै।
आ हमरा आर के बुतरु तनिका जादे सुकुमार छै। तनिका से धूप लगे छै तो मुँह क सूख। के आधा हो जाइ छै।
हँ त । तनिका बना लेबै नहि होतै ने तऽ मालिकसँ कहहि क एक आध किलो लए मङ्गा लियौ एक आध किलो तऽ बहुत हो जेतै आधो के जी आम कच्चा जे मङ्गा लेबै न। आ उसीन के जे बना लेबै। हो जेतै । जेना रोज नहि बनेबै ह रोज। नहि बनबै बनाके ने ओकरा की करियौ फ्रीजमे धऽ दियौ ।
अच्छा।
हँ । फ्रिजमे धऽ दिऔ बनाकऽ हँ ।
आ जँ जँ बनाबयके रहै तऽ तखना- तखना निकालके गिलासमे आ चीनी।
हँ -हँ बस- बस ओ त आ नहि ओ आ नहि चीनी त। घरब । करबै एक- एक आओर काम करि लेबै। जेना आम जे उसीन के। छिलके राखबै ने। गुदवा निकालके ओ। गुद्दा निकाल। के एयर टाइट डिब्बा मे क के धऽ दिये। आ पुदीना जे हे ने पुदीिनो के मिक्सी में पीस के आ एयर टाइट डिब्बा मे धऽ दिये ओमे कुछो न मिलेये मिरचाई उर्चाई कुछो न मिलेय। ए नहिते खाली पुदीना पत्ता। बीसके एट। िब्बा मे धा दिय या एकर गू। त निकाल के धऽ दियै। आ और और जल्दी करे के हय ते एतना चीनी के मिक्सी मे पाउडर बना के उहो धऽ दियै कोनो डिब्बा मे।
ठीक छै।
अ जेीना बच्चा सबके देखली जब। आबे के टाइम हो गेले बस हरण उरण मारे लगते तऽ अहाँ की करबे जे निकाल के गुद्दा आ ओ जे पिसले छियै अ पुदीना पत्ता। ती आ चीनी पिसलका सब धऽ के आ धऽ देबै, बच्चा सब अपनो चम्मच से मिलाय के पी लेतै उठा उ ठा के।
हाँ ई तो अहाँ नीक हमरा आर के अ बुद्धि बता देलु। जे हमरा आर के तो हम तऽ ते जानै छियै कि एके बार घोर घार के और एके दिन मे उ ख तम करै के पड़ै छै नै ते खराब हो जाय छै। जेना अगर फिरिज में रख देब तो उ दु चार दिन तक ठीक रही ना। ह
आ मानियौ जे अगर खराब होतै ते पानिये के संस साइज ने खराब होतै ते ते आम उ उबाल लेबै तो ओकर ते गुद्दे रहतै, ओय मे पानी रहबे नै करतै। चटनी ओना हेते जेना पीस के ना ध दै छै आदमी फिरिज मे एक-एक सप्ताह आदमी चटनी नै खाय छै की।
पुदीना-उदिना तऽ
तो तो उ पीसके धा दियौ आ धर के आ जेना बच्चा, बाल बुतरू के आबे के टाइम होतै, एते एते ते कोनो गिलास मे निकाल के धऽ देबै। कहबै अपन जते देर मे कपड़ा-उपड़ा बदलतै, ओते देर में पी लेतै बच्चा सब ते तनि देह के गर्मी कम रहतै। तो तनका ओकरा स के अच्छा लग तै मने जेना लु हु लागे कि बात नहि होतै, बीमार सीमार नहि पढ़थिन ना। अखनि बीमारियो बहुत, देखियौ सर्दी, खाँसी अखनि बहिन घरे घरे चलल है।
इ अहाँ एकदम ए सही कहै छीये। दीदी। तनका जे सरद गरम जे मौसम होवे छै तेना सब बीमार पड़ि जाइ छै।
आ एहिमे बाल बच्चा पर ध्यान बहुत देबयके पड़तै। इ दु महीना मे इ जेना सरद गरम हो रहल छै। त तनिका देबय पड़तै ध्यान। इ करियौ, करके ध दियौ अहां।
जे मंगवा लेब, सांझे अ सांझी बेला और सांझिए के पका उका के धर देब। ताकि कल से दिकत ना होय। आ आ इनका मालिको के दे देब? भोर भोर जाइ छथिन ने त गिलास उनको के दे देब।
हां, आ जनै छियै ओ से इ होइ छै ने कि पेट के तासिक ठंडा रहल लुहो नै लागल अच्छा, आम उम के शरबत, बेल के शरबत इ सब त मनो दिमागो फ्रेश करै छै।
हां त, सुआदो लगै छै ना। खुब स्वाद लगै छै, जेना पेट उट खराब होबै छै त कहै छथिन सब बड़ बुजुर्ग कि बेल जे शर्बत अगर बेल के पी लेब अहां, त त पेट बन्धा जाइ छै।
हां हां, इ अहां बहिन इ बात बुझु आब लोक कते अंग्रेज हो गेलै, लेकिन जे पुरनका बातमे रहलै हां या जे पुरना आदमी सब हमरा सबसे कह गेल छथिन जे ई चीज करै के, उ चीज करै के, ओ मे कोइ ने कोइ बहुत बड़ा मने स्वास्थ्य के ले के ओय मे फायदा रहैत रहलैय या। जे बड़ बुजुर्ग हमरा सके बतलखिन आ जे हम सब सुनलियै, उ सब मे ने बुझियौ अहाँ जे बड़ बुजुर्ग के कहै मे कुछ-कुछ फायदा रहलै, जेना बेल शरबत भेलै, आम शरबत भेलै, उ सब कुछ सोचिये के ने कहैच रहल खिन हय जे ई सब खियाबा, पियाबा बाल बुतरु केे इहे ई ई ई होएत रहलै हय, अच्छा लगैत रहले हय आदमी के आ बेल के ते बुझियौ हमरा घर मे बड़ी पेड़ बहुत बाबा दादी सब बहुत पेड़ लगेलै बेल उल के त
न न इ त अहां हमरा के ठीक बुद्धि द देलु बहिन, हम आर कल्हे से ई सब बना-बना के बाल बुतरु के दियब, जेना तनका पेट उट ठंडा रख खी अ लू उ के दिक्कत ना होय।
छी मालिक किन्हु जाय छथिन गाँव बड़ा मे ना तऽ पूछबे ने केकरो बेल-उल के पेड़ होतए ते एगो, दूगो लेे ले ए किन ओकर पाकल मांग के चाहे खरीद के जेना देते ओना मे ले लेत
हाँ नै हाँ जे अगर नजर पड़ी तऽ अपना लेके या किन लेब।
हाँ किनियौ लेथिन जे ने ई ई बजार के बेल सब हय ना बड़ा छोट-छोट आवे छै अ बड़का बला दाना वाला हमरा ते बेल न देखाई दे छै बजार मे, अहाँ के दिखै या कि ना दि
ना कहाँ हमे इन्ने न अ पन्द्रअ बीस दिन से बजारे ना निक लेल छियै। एना ने जो धूप होवे छै ने से एकदम घाम में निकले के हिम्मते ना पड़े छै से दीदी एकदम लगे छै की पूरा देह झरक जाय छै।
हाँ नै नै बात त अहाँ बहुत सही कहलियै ब हुत ठंडा पड़ै नै ये जैसे अभी ए गर्मी बहुत हय, जेना हम कहलियै ई धूप-उप के देख के मन चोन्हिया छै न। तऽ अहों एतना पी लेबल करबै गिलास मे लेके। की करै के हय, बनबे करतै तो तनका अपने अपनो अपने देह से स्वस्थ रहबै तभिये ते धिया पुता के देखबै ने।
नहि ई बात वहाँ न कहै छथिन ओक तनिका जे दस दू चार दिन खातिर गेल रहलियै अपन मौसी र घरे। अजे ने बीमार पड़के आब। लियए से अभी तक पटका ले छियै। आ तऽ तनिका आवाजो ठीक से निकल छै। ना ते लगे छलै जे से से देह मे ते जाने नइ ।
हूं- हूं बिलकुल नहि होइ छै तऽ बनाउ अहाँ बनाउ नट। के अी अधियो पुता के। पिउ जेना कहलिए उ अहां बना लेब फेर हम पूछब अहां से थे कहां बनेली की नई बनेली।
के ध्यान छै हमे बना लेब।
ठीक है -ठीक है तब।
चलू ठीक छै स। दीीहब हम कहां के करब एकटा काल आबे।